हलो! हलो! हलो! हलो! हलो! हलो! हलो! हलो हा- हा, अची- अची रही। हलो!
अचे
जय झूलेलाल।
हा!
जय झूलेलाल।
टॉपिक जे बारे में डिस्कस कयूं।
जीउ
अॾ असां त्योहारन जे बारे सिंधी त्यो
' 'हलो!
हा, हलो!
आवाज़ नथी अचे छा?
हा- हा अचे थी चयो ॻाल्हायो न।
अच्छा, कीअं आहियो ठीक वेठा आहयो।
हा -हा बढ़िया तां ठीक आहियो।
ठीक- ठीक!
हा त असां सिंधी त्योहारन जे बारे में ॻाल्हायूं।
हा सदां ॻाल्हायो।
हा त सिंधी त्योहार सभिन खां पहले असां जनवरी महीने खां चालू कया। त तिरमूरी सभिन खां पहरियोें ईंदी आ।
अच्छा!
हा त तिरामूरी में तव्हांजे हिते छा छा कंदा आहिन?
असां असांजे हिते होली, दियाली। थदड़ी।
हा!
अउं रा
तीजड़ी थी वई।
ह हा कि ते क जनाष्टमी जनमाष्टमी
जन्माष्टमी हा।
हा जन्माष्टमी हुन तेे असां कंद मतिलबु भतु वर्तु रखंदा हिनि ॿार पूरी राति जाॻंदा हिनि।
अच्छा।
हा पो भॼन भाव कंदा आहियूं पो सुबुअ जो। जेको असां वटि थी सघे मतिलबु मिली उहो हुते भंडारो कंदा आहियूं।
अच्छा जन्माष्टमी ते?
हा उन्हन जो मंदिर वंदिर ठाहींदा आहियूं बढ़िया
अच्छा हा।
ह कृष्ण भॻवान जो झूलो वूलो लाहे झूले में विहारे सारी राति भॼन भाव थींदो आ, सुबुअ जो भंडारो कंदा आहियूं।
अच्छा।
हा पर थोड़ा -थोड़ा हर कंहिंजा मतिलब रीति रिवाज अलॻि आहिनि।
अलॻि -अलॻि हूंदा हिनि हा, असांजे हिते बि पहले ईअं हूंदो हो, असां ईअं मतलब कीअं जनसंध्या जेकी हूंदी ही जीअं चयो ता ताहां त हो असांजी ओॾे थींदी हुई भई टिकाणे में सभई ॼणा हिक हिक जॻह ते ईंदा हासीं। उते कृष्ण जो पूरो अ हे हलंदा हुया भई कीर्तन कयो, हुनजो भई सभु ॼणा कीर्तन ते वेहंदा हुया राति यो। और भई पो जीअं ॿाॾुरहे वॻे चंडु ॿारहें खां पोई निकरंदो आ हिन यो चंड्रु हिक ॿी वॻे। पो अर्गु -वर्गु ॾई करे करे रोटी- वोटी खाईंदा हुयासीं और सुबुअ यो बि हिन में फराड़ वग़ैरह खाईंदा आहिनि जीअं साबूदाणां थिया, किरिंगु थियो हे सभु खाइजंदो आ जन्माष्टमी तंउं।
हा जन्माष्टमी में असांजो असांजा हिते रखंदा हिनि, हिते मतिलब मंदिर ठाहींदा हिनि। तलाउ वला पांणीअ जो तलाउ भरींदा हिनि पो हुनमें इह्यो नंढिड़ा नंढिड़ा पत पत्थर खणींदा हिनि पत्थरनि सां पहाड़ी ठाहींदा हिनि
अच्छा ॾाढो बढ़िया लॻो ॿुधी करे।
हा। वॾो -वॾो प्रोग्राम मतलब सुबुअ जो भंडारो जेतिरो बि कोई अचनि जेतिरा माण्हूं भले खाएन अची असां हिते पर हिते असांजे हुनमें थींदो आ हाणे अट अठे महीने में अगिले महीने में अगिले में न हुनन खां अॻिले में थींदो बाबा रामदेव हे रूणे त्योहारो
अच्छा।
ॿुधो थव
न न असांजे हिते त न थींदो आ इह्यो।
तव्हां काथां था ॻाल्हायो?
मां हेॾे महाराष्ट्र साइड भूसावल।
महाराष्ट्र आहिन असां दिल्लीअ में आऊं।
अच्छा दिल्ली में ईअं थींदो हूंदो, असांजे हिते हाणे ईअं न थींदो आ भुसावल में।
अच्छा असांजे दिल्लीअ में वॾा -वॾा प्रोग्राम थींदा हिनि बाबा रामदेव और उणे त्योहारो आ जेको, ही रामदेव न जेको योगो कराईंदो आ
हा हा रामदेव बाबा।
हा रामदेव रूणेचे वारो हुनन जो असां हिते मतिलब बीज कंदा हिनि पो हितंउं प्यादल यात्रा निकिरंदी आ।
अच्छा।
हितां साढा अठ सौ किलोमीटर आ।
अच्छा! असां हिते वरी जलगांव - - आहे न जलगांव साईड हिे गोधड़ी वारो धाम आ हुते ॾाढो बढ़िया - - थींदो आ गुदरी वारे धाम में हुनजी वरसियूं लॻंदियूं आहिन ॿ बार वरसियूं लॻंदियूं आहिन गुदरी वारे धाम में। त हुते अलाए किथां किथां जा माणहू अलॻ अलॻ शहरन जा माण्हू ईंदा आहिन। उते रहंदा आहिन मतिलब ट्रे दीयं उन्हन जे मतिलब रहण जी सुविधा खाइण पीअण जी सुविधा - - हुते अलॻ अलॻ हितां जा मतलब - - प्रोग्राम करण लाइ माणहू ईंदा आहिन जीअं शाम जो लाॾा थिया। भई ॿारन खे जीअ जणिया पाइणा आहिन कंहिंखे सामूहिक विवाह ह इअं अलॻ अलॻ टाइप जा हुते प्रोग्राम थींदा आहिन ऐं अलॻ अलॻ भई - - जीअं हाणे गोदड़ी वारे धाम जी पूरी कहानियूं इ उो त ॿार हुनजो किरदारु खणी करे - - अलॻ अलॻ स्टोरी ठाहे करे करे डांस जा प्रोग्राम ई अलॻ अलॻ प्रोग्राम थींदा आहिन हुते।
हीअं आहे न जो हाणे - - नंढा आहिन हू वॾन वारन त्यैहारन खे एतरो नथा मञन।
हा! त असांजो जेको आहे न जलगांव में असांजे जलगांव में कीअं आहे - - गोधड़ी वारेधाम में हर हीक त्योहार मल्हाईंदा आहिन जीअं हाणे तव्हां जन्माष्टमी ॿुधाययो न - - त तीअं हुते जन्माष्टमी बि मल्हाईंदा तीजड़ी अचे न त जीअं हाणे माण्हू कीअं - - न थधड़ी ईंदी आ त थधड़ी ते कीअं माणहू मिठो लोलो रात - -
हा मिठा लोला पचाईंदा आहियूं नंढिड़ा वॾा - - सफ़ा नंढिड़ा वरी तड़कंद पाणी स्नान वरी उते - -
स्नान कंदा आहिन हा और हुनमें होहो बि - - ठहंदो आहे न छा त मिठो लोलो ॿियो बि हलाए छा मखण सां हलाए छा- -
हा मखण सां उहे बि सत मिठियूं वॾियूं रोटियूं बनाए - - खणी केतिर में तूं पत - -
हा - - त माना बेसण जी कोकी बि ठाहे रखंदा आहिन ॿिए ॾींहं ते जीअं बेसण जी कोकी सुठी लॻंदी आ।
रखबो आहे न हलवो बि ठाहे रखबो आ सूजीअ जो।
हा हाणे त वरी क ॿार ह सब खाइन नथा त पोइ हाणे रोट - -
इनजे हा- हा इन जे करे त्यौहार इये - - थोरा कम थी विया आहिन।
त हाणे पोइ ईअं आलू बॉइल करे रखंदा आहियूं ऐं खटाई त जीअं हाणे मिक्सर में ई ठहंदी आ त पोइ - - पानी पुरी खाईंदा ईअं कंदा भई - - पकवान तरे रखंदास त दाल पकवान खाईंदा आहिन ईअं कंदा आहिन।
वरी हाणे असांजे हितऊ - - हा अगले महीने में बाबा रामदेव रूणे त्यौहार जो को आ - - हुनजी यात्रा निकिरंदी आ - - साढा अठ सौ किलोमीटर।
अच्छा!
हा हितां असां हुते पि्यादल वेंदा आहियूं। विया- विया आहियूं असां बि म मां बि ख़ुद वई आहियां।
पैदल- पैदल।
पैदल तऊ दिल्लीअ खांऊ - -
अच्छा त उह किथे पोइ क अच्छा राजस्थान में।
ह राजस्थान में आ - - बीकानेर न बीकानेर पोकरण फोलोदी।
हम्म हम्म हम्म।
अ
सई आ हाणे पहले त ॿि हली सघंदा पर हाणे कीअं करके पैदल यात्रायुं ॾाढियूं घट थी वयूं आयन भया वरी ॿि वञ ता लेकिन सिंधियूं ॾाढो कतराइ ता भई करेके। पैदल हलण खां सॿिन खे गोॾन में सूर से हे होडा।
हा वेई-वेई सिंधी ॼेका आयन वेहॼी वया आयन। तॾी ॻोडन में।
हा त भई हलण में सूर आ त भई हलन कीअं भई त हाणे सॿ वधीक त घट थी वियो आ सॿ।
हा हल असां त वियासीं हि हितां वरी हाणे। कावण ॼो गंगा मैया ॼो महीनो आ अॻलो सतो।
हा इन श्रावण सूमर न?
सावण सोमार, सोमार बिरक बावर वरी हुते वेंदासीं कावड़ ॿि खणी ईंदा आयूं। साढा टे सौ किलोमीटर।
अरे हवा
हा हुतां ॿि पैयादल अचणो पवंदो आ।
हा असां त हाणे कॾि मां त कॾि वेई न आयां इअं पैदल पाल किन में कॾी न वई आयां जोकी असांखे पहले खां आदत आ भई। अरे भई अध किलोमीटर ॿि हलणो आ तसां गाॾियूं खणी करे त निकरूं त किथां पैदल वेंदासीं असां।
पो उहा ई ॻाल हा न पो नथो केर हली सघे ॼेखे मनत मञयल आ उह त बाबा हलन था।
हा हो हलन ता सही आ हाणे जीअं केदारनाथ आ केदारनाथ चढ़ण लाए केॾो माणू खे लॻे। वञे तो न माणू हे वैष्णो देवी थी वयो वैष्णो देवी में। पैरों हलणो पईंदो आ त वॼञ था जेको वञण त वञे तो उ त हले ई तो न सही आ न।
ह हा हुते ॿि त हलयु था ना असां ॿि वियासीं। हिते वैष्णो देवी ऐं वॾे गंगासागर। कोलकता में। हा महाराष्ट्रा में साई बाबा आये हिते महाराष्ट्र ॾे।
शिरडी
शिरडी उते ॿि वया आयूं शिंगणापुर शनिधाम।
हुते मां दिल्ली में हिक बार आई आयां हुते गुरुूद्वारो न बंगला साहिब गुरुदवारो।
हा-हा आहे-आहे बंगला साब हाणे असां ॾह ॾींहं पेरियों थी आया।
हा त असां हुते आया होआसीं। घुमण लाए बाक़ी हुते जेको चांदनी चौक ह हो बज़ार आ होॾे घुमी आयासीं।
हा चांदनी चौक असां ॿि घुमी आया आयूं घुमण न वेंदा आयूं।
हा त मां त हिक ई बार आई आयां दिल्ली त तें मल बस मां वई अम ॿ साल थी आ हुनखे ॿि हा।
अचो कॾि घुमी वञो चक्कर लाये वञो हा। दिल्ली घुमी वञो।
अचणो दिल्ली साइड। असां ब्यास वेंदा आयूं त हमेशा वेंदा आयूं एॾे दिल्ली। ब्यास जें मल वञ तें मल दिल्ली में स्टॉप खणंदा आयूं विच में छोकी ब्यास लाइ रूट इहो ई आ न असांखे।
हा
तव्हां विया आयो कॾहिं ब्यास विया आयो?
न ब्यास
हा
अतां बसियूं वेंदियूं आहिन असां वट
अच्छा हा त तव्हांजे हितां साम्हूं आ न ब्यास।
हा साम्हूं न हिते हो आ न गुरूअ जो हुनन जो ॾेरोे आ, राजा सां हा हु उते वेंदा आहियूं हे हिते आहे हुते सभिन जा नाम वरतल आहिन घणन जन मुंजो ना आहे मां कूड़ जूठ न मारया कुड़ न मारिय पो हुनन जबआहिन हुनन जा न वरतल आहिन सतसंगी आहिन न उ ब्यास लाइ ॿियो बि थोड़ो ॿुधाईंदा आहिन ॿ ट्रे ॿुधाईंदा आहिन धाम हुते वठी वेंदा आहिन।
हा त ब्यास में ई जेको ठयल आ न उ ॾाढो मस्त आ मतलब ॾिसण लाइक़ आहे उते त संग सत्संग थींदो आ बढ़िया शेवा छा हलंदी आ। ॾाढी सेवा कंदा आहिन माण्हू मस्त मज़ो ईंदो आ मतलब हिक बार ॾिसी अचजे ॾाढो सुठो प्लेस आ।
अ त ॾिसऊ। हिते असांखे त चवंदा आहिन वेंदियूं आहिन बसियूं बि वेंदियूं आहिन हिते असां वट बि आहे न राजा समी बड़ो -
हा हो डेरो त हर हिते आहे असांजे हिते बि ॾेरो आहे लेकिन कीअं क के ब्याज जो ॾेरो आ न उ सभन खां अलॻ आ मतलब हिक पूरो शहर मिलाए करे हिक डेरो ठहयल आ हो मतलब शहर हेत्रो थयल आ, और हुते तवां सफाई दिसंदव न हुत्ते कीअ माण्हू ॾिसंदा हेॾा लखन सां माण्हू लेकिन हिक पथर भई हिक पनो हेठ किरल हुजे हुते तव्हां उह बि न ॾिसंदव ॾाढी सफ़ाई। हरियाली चारो तरफ़ और भई मतलब सेवा तखे जॻह ते भई वठी अचणु छॾे अचण जी सेवा मतलब जेको नथो हली सघे हुन लाइ व्हील चेयर जी आ व्हील चेयर बि आ मतलब सभ सुविधा तव्हांखे हुते मिली वेंदी।
हिते बि भंडारा बढ़िया सुठा थींदा आहिन भंडारो थींदो आ वॾी सेवा आहे। मतलब आराम सां दर्शन कराईंदा आहिन ईंदो